हेलो
हेलो
हँ माँ की करै छी
की करब स ओछैन सबके ठीक ठाक करऽ रहल छि
अच्छा पोता छन खराप ते
आँ
पोता ओछाईन खराप कऽ देलक हन
हँ की करबै बच्चा छै ते धंगबे करतै ने
हँ
उँ अहाँ की कऽ रहल छी
तरुआ छानै छी भऽ गेल चावल भात पपाके दऽ दियनि खाना
दऽ दियऔन गरमे गरमे खा लेता कनि भगवान के भोग लगा दिऔन दाल भात
लगा देबन
हँ दालि भात भोग लगा दियौन तरुआ नै देबनि
नै तरुआ नै देबैन बस दालि भात आ कनि घी धऽ देलियै हँ
हँ आर की सब बनला
दाइल भात तरुआ बनलै हन कद्दू के सब्जी बनलैे हन करैला के भुजिया बनलै हन राहैर मूग के दालि बनल हन आओर की
आच्छा बड नीक खाना बनलए
उँ
चलू नीक बात आ आइक गेल छलौं हें कहाँ साँझ मे
भगवान जी ले घंटी घंटी आनलिय घंटी आनलियै हन फेर अहाँसब कहू हुनका लेल धूप दिखबैला एनलियनि हन हूँ इहए स हँ एकटा दीपक नै छलए से दीपक लेलौं हन सब गरीब स्थानसँ आनलौ हन
बड्ड नीक केेलौआ आर सब कहियौ
एकटा घंटी छलनि भगवान के ओ टूटि गेलनि भगवान के साथ नै मोन हेतैन लैके हूनका मोन हेतैन हमरा स फेर दोसर लेलकै हुँ हिनका जेकरा सँ मोन होइ छै तेकरे सँ नऽ लै कऽ छै
हँ हुनकर मोन भावै छैन सेहा होइ छै
हऽ हुनका मोन भेलैन नय लेबै आब एकरा सँ जो
हँ
ई बहुत बदमाश औरत अइ
हे हे हे हे हे अच्छऽ
हुँ तैय लऽ कहलखिन टुइटे जेबौ आब हम
हुँ हुँ हुँ नय फट टिये जोर सँ मारे छै नऽ लोक घंटी केँ ओहि पर फुइट जाइ छै
हँ ओ कहलखिन आ लेकिन जेतऽ हमसभ रहै छी मुरादाबाद साइड
हँ
ओ दुकानो वाला कहलखिन कि वहाँ तो पियोर मिलता है ओ कभी फुटेगा पितल होता है ओ हँ बिकारे अतऽ लेलो अपना सब
अच्छऽ जै दियौ एक बेेर ठका गेलहुँ आ बुइझ गेलियै नऽ
एम्हर केँ सब दुकान सेहा छै
आय
एम्हर केँ सब दुकान - दुकान सेहा छै
हँ तऽ एक दूसरा केँ दूसरा सब ओहै सब छै नऽ
हम बर्तन ले कहलियै कि फुल्हा बर्तन जे हमरा देने छलै दुकान वाला नऽ इमरे केँ नऽ दुकान वाला देने इ जे सब इहे सब बला नऽ सबटा खराब होइ छै आब तऽ कहलकै ओ खराब नहि हो रहा है उसको आप ओकरा अहाँ अथी कऽ दियौ धोइ कऽ अथी सँ साफ कऽ दियौ
अच्छऽ
हुँ हुँ ओ साफ भऽ जैत हँ पीतामरी से साफ कऽ कऽ धूप लगा कऽ आ कपड़ा से पोइछ कऽ तब रखबै
अच्छऽ
आब एते फुरसत अइ हमरा जे हम ओते काज करबै एगो मे सभटा देखलहुँ हन ओनाही आब छैठ मे नय हेतै तऽ एबै नऽ पहिले ई सब काज नय हेतै तऽ कऽ लेबै हम आब कहलखिन देखियए हमलोग यहा रखे है कि नय रखे हमसब रखने छीयै कि नय रखने छी आ दुकान छै ओनाही रखै छैय दुकान वला
हँ
हुँ आ सारा ओम साई केँ छै बताउ बईमानखोर सब
जैय दिऔ करऽ दिऔ बईमानी देवता पितर केँ चीज केँ आब ओहै सब जन
हुँ बइमान सब होइ छै हुँ लोक केँ चाहैय छै केनाहू खा जाऊ
हँ
नय
बिछिया लेलियै
कहाँ लेलियै राति भऽ गेलै अहाँ अतियै तब ने लैतियै बिछिया
ओ
ह्म
आ हमरा भेल लेट भेल तऽ एं
नय नय अहाँ चलब तब लेबै हम अपनेसँ केना लेबै
आओर सुनाउ
आओर सब नीक अछि
हँ
काँहां गेलखिन पप्पा आउ पप्पा
ह ह
बाबा के काम होय छै
बड्ड गर्मी छै
की करबै कहै छियै ओई रूम मे सुति रहबै से नै तऽ सुते नय छियै आंहासब आहां सबके गर्मीेये नीक लागैया
हँ
सुइत रहत तऽ थोेरे न गर्मी लागत
एं आभ नय सेहो नय सुतै छै पप्पा नय सुतै छेथिन देह के लऽ कऽ
आ हुनका खराबी नय करतनि ऐसऽ हुनका तऽ नीके रहतनि
हँ
हूँ
ओते कूलर पंखा दुनू चला कऽ रखै छियै तईयो गरमी सब पसीना पसना भऽ जाइ छै
हूं ओहे नऽ कहलीयै हुनका तऽ नीके रहतै
हूं
हुनका कहियो स्नेक प्लानट ई सब कनि हार्ट लेल बहुत नीक होइ छै लगा लेने घर मे
काहा लगा के धोबो करबै घर मे चारू तरफ तो सामाने सब छै
टेबुलो पर एकटा धऽ लेब छोटकी टेबल पर एतै धऽ लेब छोट पर बोतल मे लगा कऽ हूं पर्पल हर्ट छै ई सब हर्टे ल लग छै देखै छियै उमहर सब सब लगेने रहै छै
ठीक छै फन
हू
जेब नै
हँ ह की कहय छी
नर्सरी से नय
ह एरिका पाम भऽ गेल ई सब सब रूम मे लगा एरी का पाम भए गेल ई सब सब घरे के प्लांट छै
हँ तऽ ईसभ पप्पे ने जानथिन हम ई सब नय बुझै छियै
र सेहो छैहे
अच्छा अच्छा
हूं
अलबेरो नै नील लगएल जाइ छै
हँ सब घर के अन्दर सब हटलै नीचा
अच्छा छोटकी गमला लाबय के हेतै तखन हेतै
हु मनी प्लांट लगा लिअ
अच्छा
हूँ
हँ मनी प्लांट तऽ अपना सूखि गेलै लगाबऽके लेल मैं मनी प्लानट नै छै अभ
फेर उजा अबैया जेडप्लानट कुबेर वाला
हँ
ते लगाउ
कुबेर बला पाय कहाँ भेटै छै
सब ओते भेटत न सुरेन्द्र सुरेन्द्र मे हमरा ओतऽ नै छला छोटकी छोटकी पत्ता वाला बौआ तऽ मारिकऽ तोड़ि देलकै ओकरा पूरा रद्दी रद्दी उड़ा देलकै
अच्छा
सबटा तोड़ि देलकै की कहै छी आब एहि बेेर जेबै तऽ देखियौ
करबै छोट बच्चा छै करबे करतै
पपा के कहलियै न किछ किछ प्लानट देथु न हमरा तऽ लऽ जेबैन
ल जाउ
पन्नी मे हमर मिटी स एकटा बा
लऽ जाउ कएटा तऽ सम्मी लगा देल थीन न देखैय फेरो दू तीन टा गाछ निकललै या
हूँ तुलसी तऽ ओतऽ बड़बड़ा गेल
हँ तऽ बिआन लऽ गेलरथिन ने
हूब बेलन ते
अखन पानि नै पड़त तऽ सुखे बाहर आतऽ सुखि गेल हेएत
हूँ तऽ बाहर आदमी के कहि क एलियै हेन
ये बेेटा
बाहर कैह के त एलियै ने देखियै दोसर के दोसर कते करै छै
आ आहाँ दोसर करै छै
कहै छै केलियै न आब हम जेबै तऽ फेर प्रिया के हसबैंड चलि जेतै
हँ
अपन कनिआ के अनै लेल
अच्छा
हूँ
ठीके छै तखन तऽ
हँ
हूँ ठीके छै
हँ सब ठीके छै की हेतै
हँ जाए लगब तऽ लऽ लेब मनी अथी कथी कहै छै समी के गाछ
ए एरिका पाम तो ऊपरो में छैय रब्बर प्लांट एय ई एकरा मे की कहे छैय पापा जे शुभंकर सिंह मे हऽ नय किछ तऽ
हँ तऽ देतेन कहथिन तऽ जड़ी सब है तेय त
जड़ी सहित तऽ नय देत किएक नय दै छै लोको पत्ते कहियो एकटा लऽ लेथिन कनि ओ ह हाँ आ पत्ता लऽ क आ ओकरा धदेथुन पाइन म
कौन प्लंट
रबर प्लांट बहुत हर्ट लेल बढ़ियां होइ छै घर में ओयमे ऑकसिजने ऑकसिजन होइ छै खाली
प्लांट हर्ट के लैल बहुत नीक होइ छै अ तऽ कतऽ कहलियै कतऽ छै सुभंकर सिंग मे
हँ ऊपर मे छै बहुते बहुत बड़का बड़का ऐछ
हँ
से लऽ लेबै पता तो नय देते ने किछ तऽ पत्ते माग लेब आ पत्ता लऽ के आ शीशा वाला ग्लास मे धदेब एक महिना मे जैड़ चइल आयत ओयमे
अच्छा कहबैन ने आएन कऽ धदेथिन
हूँ
अच्छा
किछ किछ प्लाानंट रूम सब मे लगा दियो फ्रिज पे किछ प्लाानंट दऽ दियौ
अच्छा
नकली सब हटा कऽ उ प्लांटे सुधरू निक रहत घरमे सुध हवा ठण्डा ठण्डा रूम लागत हमरो रूम मे कोनो कोनो प्लांट रहब चाहे नय रहब जे रहते से खैते
से धर देब
हूँ
धऽ देब
ईसब सब प्लांट घर मे बला छलै पापा से पुछौ ने चावल
पान के गाछ तऽ लगेलखिन अ
हू ओ पुरा पान के गाछ नीचा लतरे वाला होइ छै तेय लऽ नय होइया ओ ग लेकिन जगल
चावल लेबै नय नय लेता
किछो लेथिन तरुआ
तरुआ लेबय
प्याज वाला दिअ
नय प्याज बला छै तऽ दियौ नय देलियै नै
नय अखेन निकलय हन प्याज बला
ओ तनी तऽ प्याज के दऽ जइयऔ प्याज के खाइ छथिन
हुँ आइ पोताकेँ फरमाइश केँ खाना छैन दाइल भात तरुआ
हुँ
हुँ
आब कखन पोता खेतैन से नऽ
वैहा नऽ आब पोता कखन खेतन से कोनो ठीक नय छै
हुँ
अपन जे जे फरमाइश रहै से सब अपन कहल जिलेबी ले मुंह फुलेने छलै देखबे केलियै
हँ रोड पर रुइस रहल
आ चाउमिन खरिदवा लेलकै उ खरिदबा लेलकै बाबा खाएगे माँ खाएगी सब लैल घर चलो हुँ हुँ
फेर जैत तहन दु तीन दिन ओ
बहुत परेशान करते आओर तऽ कोइ छहिओ नय एखन
हँ
ताल तऽ ई करबे करै छै यै माँ बड्ड ताल करै छै कहै छियै परेशान तऽ एहन कऽ देत नचनी नाच नचा कऽ ई बच्चा रैख दै छै
छोट बच्चा छै करबे करते परेसान
एतऽ तऽ अहाँसभ छी से एना छै नय तऽ भैर दिन देहे नय छोड़त से मोन पितैत नऽ पुछू मत देह नय छोड़ै छै नऽ बच्चा तऽ बड्ड मोन खसियाइत रहै छै
हँ